हलो।
हेलो।
नींन्द खुजि गेल नीन्द खुलगेल।
खुज गेल खुल गेल खुल गेल।
कते छिये यो।
सुति रहल छलिय नीन्द लागि गेल नीद लागि गेल छलए सुति रहल छल। कहू की हाल चाल?
ठीके छै अहाँ लगै कि कते बाबाकेँ की कहू एतेऽ निन्द लागैए सुमित रहलउ मेसेज केलै अहके बेटी
हँ। ओर सब।
ल ने
आँ हेलो।
हेलो
हेलो ह कतऽ चलि जाइ छिय मे।
हेलो
आओर सब कहियो स अहाँ सोमवारी भर करै छियै व्रत करै छियै?
ह ये सोमवारी करै छिय ने पांचो करै छी।
अच्छा ओ त तऽ आगे इएह संकराइत सँ।
हमरो संक्राते स
हम सभटा नहि करै छीय हमे एकेटा करैऽ छियै। हम बिचले टा करैऽ छीयै।
हमे हँ बिचला नहि बिचला तीन गो केना हेतै तीन सए तऽ शुरुए अइ।
पूर्णिमा बरके तीना शुरू छै। अपन सबके आब जे सोम एतऽ वएह सँ कियकि आइए सक्राइत छै ने‌।
ह आइए सक्राइत छै। ओ बढ़िआँ हइ किया सब करै छियै पाँचो।
जन्मेस।
ओ आओर हँ छै मधुश्रावणीयो छै। आँ
नहिहर नहि गेलै हँं।
गेल छलौ हँ आइब गेलहु।
कते दिन पर एलौ हे?
कते दिन पर उनतीस क गेल छलहु ह नौ का आबि गेलौ दुनू जगह आओर अहांके तऽ मधुश्रावणिओ अइ, ककरो छै कि नहि अगल बगल मे।
हमरा बगल मे कहाँ ये ककरो ऐ बेरा।
अगल बगल मे ककरो नहि छै। ओ बढ़िया छै, फूल उल लोढ़े मे बहुत
हमरा गाम मे मधुश्रावणी बला नै एं।
ओ, फूलो लोढ़ऽमे मजा अबै छै।
अछि मधुश्रावणी टुलू के केना के हमरा के केना के
अूँ शादी भेल बड़कूके?
हँ ओकरो
कनिया कहाँ रहै छथिन कनिया कहाँ रहै छथिन, संगे
दीपे। दुरागमन नै भेलैन, तीस अप्रैलके बियाहे भेलैए।
अच्छा।
तीस तीस अप्रीलके बियाहे भेलैये ओकर तीन साल के बाद अखैन दुरागमन नै भेलैये तै दुआरे दुरागमन हेतै तखन ने, टुल्लूके कनिया के सेहो हैत ऐ बेरा मधुश्रावणी।
हँ
टुलुओ के बिआाह भऽ गेल।
ओ।
हुं चपाहिये भेलै ओकर।
हुं।
और तखैन ओतऽ मंदिर तंदिर छै कि नहि नजदीक सबमे।
हँ लगेमे अछि मन्दिर।
कोन सासुर भेल पुतैर
हम रहै छी महाराष्ट्र मे, मंन्दिर मे थोड़ी रह ओतऽ गेल ता सासुरमे नहि रहै छी। ह
कतऽ रहै छियै?
महाराष्ट्रमे।
मुम्बई मे छियै अहाँ?
हुं, महाराष्ट्र मे छियै। सासुरमे त जते कि नै जेतै, जनैत हेबै ने।
हं केकरा।
सासुर मे मन्दिर ऐछ एगो जटेस महादेव मन्दिर, नभहत में जानैत हेबै ने जटेश्वर।
ओ चलू बढ़िआं। की करै छैथ हस्बैंड
अपन काज ये।
ओ कथि के, कथी के काम छनि।
आवाज सही सा नई आबैये अहांके।
चाय पानी भऽ गेलै।
अहाँके जलपाने भ रहल छै
अच्छा।
अहाँके जे बहिन के बियाह भेल छलैन है तिनका बौआ भेलैन?
ककरा ककरा बिआह भेल छलै ककरा?
अहाँके एगो चाचा बेटीक के जे बीआह भेलइन तिनका बौआ भेलइन।
निशा के। हेलो निशा के। निशा हँ दु दु टा छै।
कते साल भेले बिआह भेला से
चाइर पाँच साल स ऊपर भ गेल छै।
ह कएटा बौआ छै दूटा की सब छै दुनू बौवे।
दुनू लड़की।
लड़का छै दूनू?
उहू लड़की लड़की।
अच्छा दुनू लड़की छैै।
हँ एकटा येह बीच मे भेलेय या।
अहाँके भौजी के भेलइन है कि नहि।
नहि हुनका एखन नहि भेलैइन है। नहि भेलइन।
हुनको बियाह के लागय या चाइर पाँच साल भऽ गेलेय।
हम कुमाइर छलिये तखने बिआह भेल छलइन अहाँके भाके यैय।
हँ त तैं ने चार पाँच साल भर गेल हैतय।
हमर हमर बिआह दू हजार हमर बियाह दू हजार एकैसमे भेला।
लागय दू हजार एकाइस मे एकैस मे हुनको भेल छइन की बाइ किछु नहि भेल छइन।
हमारा पाँच पुरके छयम स्टार्ट छै।
अओ। वैह हुनको ओतनिये यैह सब हेतैय।
भौजी कत्त रहै छैथ?
ओतय महाराष्ट्रमे।
बम्बई मे ने।
हुं।
मां सब गांवे मे रहै छैथ की ओतै।
नहि ओ ओतेय रहै छै सब।
मांवो सब बम्बईये मे।
हँ सब ऑल फैमिली।
तऽ अहाँ त नहि आबैत हेब एतऽ ने।
उहुक।
मतलब सासुर नैहर तहन ओते नहि आबैत हैब।
नइ नहि अबै छी अबैय छै तहन अबै छिये।
हुं
तहन जाइ छियै।
कीयाकि किओतऽ रहिते नहि छथिन तऽ अथि दुर्गा पूजा सब मे अब आबै छथिति न दुर्गा पूजा सब मे।
हू आबी छै। हमरा सबके एतय अपने बड़ अथी छथिन विशाल छथिन तऽ हमसभ नहि जाइ छियै
अच्छा लगेमे हैय।
एतऽ उ्चैठ भगवती छथिन ने। वएहमे अहाँके रोजी हँ ओते रोज
स पास मे कते दूर लागेय उ्चैठ भगवती से आहाँ के घर
पाँच मिनट पै दलसँ
बाह पैदल से पाँचे मिनट लागैए।
ह गाड़ी सबसँ पाच मिनट लागै छै हँ।
तहन तऽ नजदीकेमे
हूं।
तहन तऽ बराबर जाइत हेब
हू जाइ छियै।
मन्दिर धनौजा कहलियै ने ये अहाँके गाँव
हँ हँ।
धनौजा छै।
हँ।
उ तऽ बढ़िआँ अहाँके नीक भगवतीके अपन दर्शन होइत हैत बराबर
हँ भगवति अहाँ सब आयल छी कि नहि ऐतऽ
उं केक आल छियै लेकिन सोच छियै ओरा दुरागवनमे नवम्बर मे एत भए क दुरागमन नवम्बर दिसम्बर मे।
अच्छा।
तऽ जदि गाँव जेबै तऽ जेबै ए बेर उ चेठ-
ओ।
जेबै तहन भेट करब तैं कहलो हे केना जे की तऽ उ्चैठ अहाँ ए बैग
अच्छा।
हँ तैँ आहके कहने रहौ जे हम उच्चैठ एब तऽ अहाँके कहबऽ त आयब।
ओ।
उच्चैठ धन बाब
और बौआ की करे य।
बौआ की कहू हमरा बौआके एते परेशान करै छै एकटा चीज नहि रहै छै गौरी के देखऽ नहि चाहैत छै ओ
ओ बढ़िया ने अहाँके संगे सगे ओहो पूज दैया।
गौरीए लऽ कऽ भागि जा ज खेलौना गौरीए छै बुझलियैे केमहरोसँ हयत गौरी उठा कब आबि जेतै
बढ़िआं ने अहाँ सऽ बेसी मानय छै
ह अखनहु गौरी उठा क काजू के डिब्बा किसमिश के डिब्बा जे ओतह रखने- चारिल से दीप दू चायटा भगवान के फोटो उठा क सबटा उठा क अने तहन हँ मुम्बइ उम्ह रान्ध्र आन्ध्रपदेश दिस रहै छि। पान्ध्राके बॉर्डर पर आध्राके बॉर्डर पर
अच्छा अन्ध्रा के बॉर्डर पर
हँ आन्ध्रपदेश ओहिके बाद आंध्र पर हमरा हम जू रहै छै ने ओहिके बाद आन्ध्रपदेश भऽ जाइ छै
अच्छा
महाराष्ट्रसँ लगै छय चारि घण अथिसँ नागपुरसँ लगै छै चारि घण्टा
ओ
नागपुर सऽ आगा छिये
ओ
लगै छै नागपुर साढ़े तीन चारि घण्टा लागै छै गाड़ीसँ आबैमे
हऽ चलु तहन घुमै लए जाइ छी क नहि एखन तऽ बौआ छोटे अए
हू
तहन तऽ घुमनाइ फिरनाइ होइत हेतै
अपन काज वला अहा नहि बुझै छियै कतऽ अपन काज वला कत लऽ जेतै घुमय ले बाद सुबह पाँच बजे जाए छैथ दो दुकान पर तऽ आबै कोनो गारंटी नहि कखनो तीन बजे कखनो चारि बजे कखनो नहियो एलथि आ फेर ओ एलथि फेर पाँच बजे साँझ मे गेलथि तऽ एके बेर राति मे साढ़े एगारह बारह बजे मे राति मे अबै छथि
कथी के कथी दुकान छनि खुद के
हँ हमर खुद के पइन लेबै बेटी माम लेबही दिगऽ मम दिय सुगर
ऐय कथी के दुकान खुद के छै
आप आवाजे क्लियर नहि आबैये कियेकी तऽ बारिश होए छै ने मुम्बई मे अख अ ओ रहै छै ने तऽ बारिश के मौसम छै तै पूरा बाद बदल बादल लागै छै आवाजे कए हूं एह हँ एतऽ तऽ की कहू बारिश के मौसम छै न
बढ़ियां अए नऽ बारिश होए यै
हू पूरा बादल बादल लागल छै एतऽ तऽ गर्मी ठण्डा नैय ने पड़ै छै एतऽ खाली गरमी ठण्डा नई पड़ै छै से तऽ माँ सब कहिते हेताऽ अहूँ तऽ अएले हेब बम्बई न
हँ ओतऽ तऽ बडु रहल छी
बम्बै मे
हू
अहाँके पप्पो माँ सब सब एत राहई छईथ नै यै ओकरा भेलै कि बुझै नै नै जे ओकरा संगे रहै छै कोमल के दोस छलै निशे नाम छलै नऽ
निशा हा दुनू दोस्ते छले हऽ नहि ओकरा एकटा के नहि भेलेए नई एकटा के नई भेलेए एखन ओ दिल्ली रहै छै